हँ की भऽ रहल छै
किछ नै होइ छै अखन कनी फूंही पड़य लगलैया उएह कपड़ा-लत्ता उठबै छेलैं
अच्छा और सब कहियौ ठीक-ठाक
हँ और सब तऽ ठीक-ठाक
हु सोन-भादव के मौसम बुझल नै ऐछ कखनो पाइन भऽ जाइ छै कखनो तरतरा दै छै अखने कऽ हू
एत तऽ गर्मी बड्ड छै बड्ड गर्मी पैर रहल छै
अच्छा हँ तऽ स ई मौसमे होइ छै कतऽ गेल छेलौं
ए कनी बजार गेल छलौ है ततेक भीड़ छेलैए हाट पर जे कहू हाट पर से हऽ हाट हाट पर ततेक महंगा सब
तिमन तरकारी छै सस्ता कि नै
बड महंग सब समान सब तते महंग छलै या जे की कहू बुझियौ जे झोरा खालिए लऽ कऽ आइब गेलौं है सब्जी एहन नै छलैए यऽ मतलब कनि ठीक ठाक रेट पर होइ जे खरीदल जै सबटा तीस रुपे पाव बीस रुपे पाव चालीस रुपे पाव एना बिकाइ छलै हँ
जवाना छलै से दू रुपैए एक रुपए में झोरा भैर जाइ छल
तऽ तह हजारो रुपआ लऽ कऽतेक महंगा छै एखैन जे हजारो रुपआ लऽ कऽ जाउ तऽ झोरा नै भरत
बड़ दिक्कत छै पाइ रुपैआ कऽ तऽ बुझियौ जे कोनो अथियए नै रहि गेलैए
हँ हँ सही कहै छियै तऽ अल्लू तल्लू तऽ नै न खैरद पड़ैया की अलुओ सब खरीदय पड़ैया
नै आलू पीऔज ईसभ तऽ नै दिक्कत होइ छै हँ हँ खरीद पैड़ जाइ छै ओहो में कखनो किछ किछ तऽनिकैल जाइ छै खेतो स लेकिन तैयो की होइत छै कनि मनि बाहर स किछ किछ तऽ लाबै ए पैड़ जाइ छै न टमाटर जेना छै नै भऽ रहल छै पचास रुपैआ साइठ रूपैय किलो टमाटर बिका रहल छियै
बताउ
ततेक महंग सब छै की करबै
हऽ सही कहल यै महंग तऽ सही में बड्ड भऽ गेलै यऽ
की करतै अहाँ सब रहे छै न हमरा सब कऽ तऽ चलू नहीं यो टमाटर रहल तैयो तरकारी बना लेलहु मसाले दऽ कऽ लेकिन हँ पुरुख पात वाला घर में तऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छै
हँ हँ सब ठीक आ अ और सब त जदी हँ हँ ओर कतहु घूमय फिरय लए जाय के विचार छै कि नय बीच मे
कतय जेबै बौआ यौ अहाँसभ तऽ चलि जाइ छी अपने आप हमरा कहिते नई छी कहब तखन न जायब हमहू
हमर हमर तऽ एय बेर प्लान छै कनि ओतऽ हरिद्वार जाइभी हरिद्वार हँ हरिद्वार ऋषिकेश ई सभ कनि हँ सावन मे छै
अ सावन मे तऽ बड्ड भीड़ रहत नय
हँ भीड़ तऽ रहै छै लेकिन देखियौ की होइ छै हँ बाकी हँ हँ हँ ह
हँ इम्हर से कियो जे जाय जेतै त हम न सिमरियो जे जायब से केओ बजबे नहि करे जाय जाय छथिन ई सब अपने प्लान बना लेत थीन ऑटो बुक कऽ ल जाइ छथिन आब चल जाय जाए छथीन बुझलिय आ पहिले बजै जाइ जेथिन त हन न
छईठ मे तऽ एहन कहै छै साउन मे जे अहाँ हरिद्वारसँ अलक क जे देखबै रस्ता
मे आदमी के तऽ बुझियौ जे कम से कम पूरा रस्ता रहै छै पूरा रस्ता अहाँके हर जगह मतलब बुझियौ आधा आध किलोमीटर मीटरसँ कममे कममे पर बड़का बड़का टेन्ट लागल
तऽ शने रेब कऽ सोम दिनकेऽ रहैत हतेय न
नय नय नय पूरा अहाँके जे एक महिना एक महीना तक अहाँके बुझियौ हरिद्वार सँ लक दिल्ली तक हर किलोमीटर आधा किलोमीटर पर टेंट हाउस लागल रहे छै टेंट वाला आ ओहिमे भोला सबके खुबैके व्यवस्था केरा पूरी सब्जी दूध फल मतलब मने एहन कोनो चीज नय रहै छै जे नय रहल अलग आ मतलब ऑफरजात
नय अय ठमन तऽ सोमे सोमे रहय छै कनि बिचला सोम मे कनि बेसी भीड़ रहैय छै
त जे छै जल एके दिन चढ़ै छै एके दिन जल चढ़ै छै एहि बेेर एगारह अगस्त के जल छै एतय अ ओहिसँ पहिले हँ हँ एगारह अगस्त के जल चढ़तै तऽ ओहिसँ पहिने पहिने अहाँके हरिद्वारसँ जे शुरू होइ छै ट्रेन्थ हाउस आ हर एक एकटा जे डिगजी रहै छै काँवरवला वाला ओ अहाँके डीजे परर तऽ बुझियौ एक सा ेढ़ डेढ़ सा आदमी आ बड़का बड़का डीजे लागल रहै छै जे एकटा म दस दस बीस बीस लाख रुपया खर्च रहें कथी गला केँ कवरवाला समिति केँ ततै खर्चा मत ह टेंट हाउस वला पर देना लोग ह दान धर्म ह दानो धर्म करै वला एक कमी नै छै बुझियो
हँ ह सेहीय हँ नै सेह तऽ दूध केरा फलना चिलना अहुँ ठमन सुनैत रहैत छियै कमरिया सभ जे जाइत छथिन से सब कहै छथिन से हँ डाकबम एहिठमन तऽ बोलबम डाकबम से कहै छै
हँ लेकिन एत जकाँ नै नै एतो एतो होइत छै डाक बम एत्तो होइ छै डाकबम
अ अच्छा तऽ कहै छैै एके दिन जल चढ़ैत छै
आ जल एके दिन चल ओहि दिन ऐलै न डाकबम अभी
अच्छा ओ अपन नजदीक में जा कऽ अपन ओ जेना एगारह तारीख कऽ छै तऽ ओन दस तारीख कऽ अपन जल उठेैत
हँ हँ हँ हँ हँ ओ ओते दिन जते कऽ दूर कऽ रहल न कबर आओर एतऽ स हरिद्वार स अहाँ केँ राजस्थान तक लऽ जाइ छै हरियाणा राजस्थान दिल्ली यू पी सौसे उत्तराखण्ड सौसे लऽ गेल जत जते दूर केँ रहल ओ ओते पहिले ओ उठबै छै जे जतेक नजदीक केँ रहल ओ ओतेक जल्दी ओ लेट से गेल हऽ ऐत लोक मोटरसइकिल से जे गेल कावर लऽ कऽ गेल पैरे गेल सब रंग केँ छै हऽ हऽ हऽ सभ रंग केँ जाइ छै हऽ बड्ड बड्ड भीड़ रहै छै विशाल भीड़ रहै छै हे आओर ए एक साइड कऽ बुझियो अथी जे है नेशनल हाईवे छै ओकरो अहाँकेँ एक साइड केँ लेल बंद कऽ दै छै आ खाली पुलिस वाला आ काँवर वाला देखबै आओर किछ नै देखायत रोड पर
देखी भोला बाबा कऽ कृपा हऽ कतऽ
सेब सेवा करय वला केँ तऽ बुझियौ जे कोनो अथिए नै छै हँ दवाइ सब देै बला पैर जते लए मालिश करे बला मतलब खेनाइ पिनाइ तऽ छोरू मतलब मालिश केँ हऽ मालिश केनाइ ओ मतलब दवाइ देनहार हर तरह केँ सुविधा रहै छै पूरा रस्ता में हर थोड़े थोड़े दूर पर आ ई नै जे एकटा छुट गेल तऽ आब कतऽ दोसर टेन्ट हाउस हेते एहन नै ऐत स छुटियौ ओ प आधा किलोमीटर एक किलोमीटर फेर छै आ सभ जगह सुते केँ व्यवस्था नहैय केँ व्यवस्था मतलब पैखाना पर पेशाब जे करबाक यऽ सब चीज कें व्यवस्था बनल छै का काँवर अहाँकेँ लटकबे केँ व्यवस्था तऽ हऽ बड हर जगह जगह बड़ बनल रहै छै बहुत
ह सही छै हऽ हऽ से तऽ आब हऽ सही में आब बहुते व्यवस्था कथा कर लग जाय गेल भगवान जेना जेना सब केँ देलखिन हे ओइ हिसाब से तऽ अपन खर्चो करैए लोक सही बात छै जकरा देने छथिन ओकरा किया नैय खर्च करत
एतय लोक तैयारी शुरू क देलकै काँवर के अथी केनाइ लग बनेनाइ आब धीरे धीरे लो सब निकलते प्र देर मे जतेक जे कतेक छैय केओ दस दिन मे अबैत छैय केओ आठ दिन मे आयल केओ पन्द्रह दिन मे आयल मतलब जतेक बड़का ग्रुप आ जेना आयल ओ मने घुमैत फिरैत जतेक अथी मे पड़ैत आयल कतेक आदमी जे अहाँके गेल से अहाँ के नील कंठ पहिनेे नीलकण्ठ गेल हँ नीलकण्ठ के दर्शन केलक ओतऽ चढ़ेलक फेर ओतयसँ ऋषिकेश नीलकंठ हो आइतआ फेर हरिद्वार से जल लेलक तहन फेर अपनऽ जतऽ अपना इलाका मोहल्लामे जतऽ चढ़ेबाक रहै छैय
हँ हा अच्छाऽ
हँ एना कऽ होइ छैय
हू
व्यवस्था ह व्यवस्थाके तऽ एकसँ एक व्यवस्था हा छैय व्यवस्थामे दिक्कत नैय रहै छैय अपनो से देखना चाहिए न बाबाधाम जे जाइ छथिन बहु ऐठेना तऽ कतेक लोको मेहनत कर कऽ जाइ छथिन लेकिन अपना सब ऐठ नाकि छिएकी जे कनि अलग तरीकासँ गेल एखनो तऽ ज्याद एखनो तऽ जादातर आदमी
हँ हँ
हँ ज्यदातर आदमी ऐखनोतक अहाँके नंगे पाँव जाइ छैय
क्या बोली है
बताइे क्या बोली
आ एखन एखनो तक जे छैयसे अपना सभके जे बाबाधाम जाइ छियै तऽ ओ अहाँके अथिए दऽ कजाइ छिय मतलब वे खाली पैरे जैवे लेकिन एतयसँ एतय एतयके से नहि छैय ऐ दिना देखै छियै जा मतलब खालियओ तऽ रहल लेकिन खाली पैरे कम आदमी रहल ज्यदातर आदमी अहाँके चप्पल जुता चप्पल पहिर कऽ लोकग गेल आल
ऐआऽ नैय अपना सब के गाम दिसा तऽ पै ओ बुझियौ खालिए पैरे होइ छैय
हँ अपना सबके जे सुल्तानगंज से जे बाबाधाम जाइ छ्लो ओहिमे तऽ खालीए पायरेगेल या अपना सबके जे कमले मे से जे भर के लोग लैय जा के कपिलेश्वर या अपना कोनो महादेव ओठाम लऽ गेल जेना हमरा सबके भूतनाथ मन्ददिर मे चढ़ै छैय सिमरीं में तऽ ओ ओनाहिे लोक खाली पै यरे आयल सिला नाथ जाइ छैय लोक एतेक आदमी सब जगह अपन अपन मन्दिर पे लोक गेल तऽ ओ खाली ये पैरे गेल खाली ये पैरे गेल हँ लेकिन एतऽ एतऽ से नहि छैय एहिठिना ऐतहियो छैय जे पूरा रोड जे छैय न
हा इहो एहने एहने फोका भऽ जाइ छैय यो जाइ जाइ छथिन तकरा तऽ एहने एहने फोका भऽ जाइ छैय देवघर जेलोक जाय छैय हेसुल्तानगंजसँ जल भरै छैय हँ तऽ ओ जे पानि भेल छै आब तऽ पीच बना देलकैए या तैयो एहने एहने पोखा भऽ जाइ छैय
एतय की छै ने एतय आब ने अपना ऐहिना रोड बैन गेलैया पहिले सड़क नैय छलैया पहिले माटि बला रस्ता छलैया आ पत्थर वला रास्ता छलेया तऽ लोक कनि आसान छलै एतय की छैय पूरा रस्ता जे छै हरिद्वारसँ लक अत तक अहाँके पूरा ओ अथी पिचिंग वला रोड छै अलकत ब बला अथीवला ढलैय वाला पीच वाला आब ओहि दूभ पर एही जरती मे खलिआ पेरे चलतै दू दू सए किलोमीटर सम मतलबे नैय उठै छै ओकरा
हँ आ कखनो एहि मौसम में कखनो पानि भऽ जाय छै कखनो रौदा रहै छैय
रहै छै ओहिमेतेक हँ एतेक एतेक लम्बा नहि ने सम्भव छै ताहि दुआरे एतय लगैया हमसभके देखै छियै चप्पल पहिर कऽ चप्पल हँ ह चप्पल जूता पहिर कऽ गेल हँ अपना सबके ऐठनाज एखनो जे डाक बम जाइ छैर ओहो ओहोअहाँके खालि पयरे दौड़ केऽ जाइ छै चौबीस घंटा के अंन्दर अन्दर हँ
ओहो खालिए पेरे चप्पल जूताा पहिर कऽ नैय जाइ छै
चौबीस घण्टाके अन्दर अन्दर अहाँके ओ जल चढ़ा दै छै एकसँ आठ किलोमीटर के छै डाक बम पास ओकरा ओकरा कहल जाइ छै चौबीस घंटा के अन्दर अन्दर जल
हँ हँ हँ सा होइ छै जल उठेलथ तहन स अपन कनिको कनिको मतलब दौड़ते रहलों चलिते रहलो रुकली नैय कतहु ओ रुकै नैछथिन आ सीधे मतलब लाइने मे जााकऽ रुकै छै
नैय ऐतुका डाक बम वला के अलग हिसाब किताब छै ऐतुका डाक बम बला ओ ओहनो हेतै लेकिन हम हम जे देखलियै है जादातरके ओ आठ दस आदमी रहत मोटरसाइकिल से दू तीनटा आओ ओहिमे से हँ एक लोटा ल कऽ मतलब ओ जल लऽ कऽ दौड़ैत रहत आगाँ आगाँ फेर दोसर आओर बाकी बाइक पर च रहल रहत फि एकटा आगाँ उतरि जायत आ ओ ओ हँ ओ ओकरा हाथसँ लऽ कऽ आगाँ दौड़ कऽ चलि जायत फेर ओ अथी मोटरसाइकिलपर बैस जायत एना कऽ कऽ केऽ मतलब हँ ओ पाँन सात आदमी मिल कऽ ओ दौड़ैत रहल चढ़ैत रहल बाइक पर गाड़ी पर चढ़ रहल गेहेल मोटरसाइकिल से